काकी दस
खुश रहु स भागवती लक्ष्मी बनल रहु स्वहागवती पुत्रवति तऽ हजरा रहिकहू करै छी
ह एखने ओझा गेले छै दूची आबै ओच्छइना आ सब सरिआबै छै
हँ
ह
खाना बनि गेलै नाश्ता सब
हँ खाने बैने जाइ छै सबरे डटला खाना तऽ सबेरे बैन खाना सबेरे बैन जाइ छै भोड़का काज
सबेरे बनै छै की सब बनलै हँ
रोटी सब्जि
आ माँसभ ठीक छथि
ह कका सब ठीक कका ठिक रहैथ
आँ
पाच छै त का ठीक ठाक का पूजा नहि करै छैन नहि भेलै काज
नेहेनाइ सुनेनाइ भऽ गेलै
नहि नहि न मलै यय अखन नहि काज किच्छो नै भेलै य बस खाना बनलै य ह जा काज नहि गेल लै काज आ बकी अहाँके भऽ गेल बैन गेल खाना
न
आहाँ के बैन गेल खाना आँ ओ
हेलो
आ न बनी गेलल ओ खाना बनि गेल काकी अहाँके
हमहूँ ठीक छी आब जायब सराय कटोरी नजलहुँ हेँ घर पोछलहुँ हेँ पूजा खायब सए कोटी मजलहुँ हँ हम नहायब पूजा करब तहन खाना बनतै सब्जी भात दालि रोटी
अच्छा
अहाँके की सभ होइ छियै
खाना बैन गेलअइ आब घर केझाड़ू
अहाँ की करै छीयै
झाड़ू पोछा मारबै तकर बाद नहा पूजा करब
हेलो कहू
हँ
केहन शहर छै दिल्ली शहर केहन छै घुमयमे नीक लागैय
ओ बड गर्मी बड छै
मोन लागै छै ने
गर्मीए बढ़ गर्मीए बढ़ रह छ नहि जाइए आबाज ह
बहुत गर्मी छै
ह
अच्छा
उठलहुँ चाय ताय पीलहुँ
हँ कतअ गेलअइथ
चाय पीलहुँ
हँ पिलउ
अच्छा ओझा जी गेलै ड्यूटी
हँ हँ
क्यब जथिन
नहि गेलखिन एलखिन कका गेलइथ
नहि कक्का कन बाथरूममे छथि आब नहेतथि त चाय पीके नइ एता
गाँव कहिया गेल छलहु
गाँंव गेल छलहु अथी मे एक बेर तऽ माँ के बड़ गेल छलहु तकर बाद कक्काके आँइखक ऑरेशन करेने रहिए ने तऽहिमे गेल रहै तऽ दू महीना एक महीना रहल रही फेर मार्चेमे गेल छलहुँ ओहेमे खुशबू शब एल रहै राजनीतू रहै
ह आब कहिया जायब तऽ जन्माष्टमीमे जायब
आब जायब ज जन्माष्टमीमे विचार जायके नहि सोनमे हम ब ध्यान ओ छै ने राहुल के बियाह भेलनि ने तऽ हुनकर पाबनि छियै कनिआँके तऽ हमर दियदनी अबै छै तऽ ओ कहलखन अबै लएऽ देखियौ ओहूमे जा सकैत छियै
ह
अहाँ तऽ भेटो नहि भेलो हमरा
नहि कहाँ भेलै एहिबेर कहाँ कक किनकोसँ भेट नहि भेलै आब गेलिए
हँ हमरा त लागल रहब अहाँ जन्माष्टमी भरी ताहि दुआरे
हँ नहि ओते दिन नय अलली
आओर कहू
ठीक यअइ हमरो माँ सब तऽ जन्माष्टमीए मे जेते
दिल्ीमे बड़ गाड़ीमेँ
बडड गर्मी बड
अच्छा घुमय लए जाइ छी कि नहि
ह गेल छलौ मैरेज डे रहे ने परसू तऽ गेल छलहु
ह मजडे दिन हँ
की सब होइ छै एखन
आब एक बेर चाय पियब तहन झाड़ू मारब
आ
एकबर आओर चाय पी कऽ झाड़ू मारब
चाय बनती
अखन के हम दियदनीेय खाना बनाबे छथि हम रात के बनाबै छियै नहि नहि हमर दियादनी बनाबै छथिन एखनके रात कऽ हम हँ
ह
आ क बन्दर
आ माँसभ ठीक छथि
हँ ह
कथी सब खाना बनतै
खाना बनि गेलै रोटी सब्जी बन लए हँ हँ ड्युटी दुआरे बनि जाइ छै ने सवेरे
हँ हँ टिफिन दुआरे
हँ हँ तब रोटी सब्जी बनै छै बनि गेले
हँ सब डूटी चलि गेलखिन ओझोजी
हँ ओझा गेलखिन हं अब हमर ससुर जेथि
अच्छा
आओर बढ़िआ ह
कात बातमेचलखिन हँ चाय बनेबै तहन पीथिन तहन जेबै हेगे पूजा पाठ हेतै तहन खाना बनते हमरा आर के लेट सँ बनबै छियै दस बजे एगारह बजे
सेक ड्यूटी बारह बजै जेथिन ने
ह तहन‌ लेटेस बनाब
ह तऽ लेटेसँ बनाबै छी
सोमवारी कहिया से
सक्राइत वालीके हेत बीस तारीख से
हू
आ पूर्णिमा बालीके तीन तारीखसँ तीन अगस्तसँ
ह
अ सक्रैत से करै छियै की पूर्णिमासँ
अप सक्रैते सँ करै छी
सकैत सँ
हू
तीन तारीखके पञ्चमिओ पाबनि छी
हँ तीन तारीक होय न
हँ
ओय दिन तऽ बरते रहतै न
ह हँ व्रते रहत
त खाना बनाब
हँ
की सब खाना बनेबै
बौआ उठल
हँ बौआ उठल अय बाबा लंग
बाबा लंग चलैया ने
हँ चलैय
अखन दे बदललै
ह हँ देह बदलै छै
आब बदलतै
ह
फोटो मे देखलिये लागल छलथि त
आर बादमाशी करै छै घूमै ल मारि रहै छै
हँ बच्चाके रहिते छै घुमयके बेसी रहै छै
हूँ
आब तऽ अहाँ एखन नहिए आयब
ने आब अगला साल आब
आब अगला साल
अगला साल बौआके मुड़न तूड़न करबै ने होतै
गाँव गेल छहीह बघोल
हँ गेल छलियै दू दिन लऽ
अच्छा प्रियंकासँ भेट भेल
हँ भेल भेल
प्रियंका छलै
हँ भेंट भेल प्रियंको सोनियो दीदी आयल छलखिन भेल बात
ओकर बिआह भेलै छोटूके
हँ भेले बियाह
द्रामणो भेलै
बागमन भऽ गेलै मगर कनि एखने एलै नेपालेमे छै
कत छै
ब
एतअ एले भोलेलै कनिया
नहि नहि नहि एलै
ओतह छै बम नेपाल में
आ पाले
हँ
हँ खलियै कनआ क फोटो कनियाँ क फोटो देखलिए छोटू कन्या क
ककरा कहलियै देखैयै
पोटू कनिया के फोटो देखलियै
कथी देखलियै
फोटो फोटो छ छोटू कनिआ क हँ हँ
ने देखला हम फेसबुक ने न चलबै छियै
अच्छा तऽ हम अहाँकेँ भेजब व्हाट्सअप पर
हँ हमरा पठा दे देखबै
ह्म बड़ सुन्दर कनिया
ह
कन्ने नीक भेलै बियाह भऽ गेलै
हँ बढ़िआँ भेलै बिआह तऽ जरूरी छलै
हँ गोपाल तऽ कहय छन
हमर पंकजो ब तऽ दिल्लीएमे फेर काज भेललै हँ बन्दी कऽ केऽ दऽ देलकै ह ओकरा रूम एगो देखबाक के छै नोएडा मे त मेन दिल्लीए मे भेलै आब कत छै केन गेलियै
हँ
ककरो ने लग जाय छै भाड़ा बढ़लगै छै रूना लग से एक सए बीस टाका जतभी लाग जाइ छ आ टामो बहुताग जाइ छ
दिल्लीए में भेलइ य
हँ
दिल्ली मे भेलैए त बढ़िआँ छै
आओर कहू
और बढ़िआं अइ
ओर सब ठीक आर की सब ठीक छथि
आब ठीक छै
हाँ आरती सब ठीक छैथ
बाजू ने
लो आरती सब ठीक अई
आरती सभ ठीक यए
बाब अहाँ नहाब पूजा करब आब नेहे पूजा करब
कहू
तऽ आब नेहाब पूजा करब अहाँ
आ
नहायब पूजा करब
आवाज नहि अबै छै
हँ आवाज रुकि जाइ छै नेटवर्क न रहै छै
हाँ एम्हर तऽ हमरा लग यए हमर आवाज जाइय
हँ अहाँके आबैए पता नहि नेटवर्क ओर कहियौ
ओर बड़ बढ़ि छी ठीक छी
रहौ दउगला ने
हँ आइ रोद उगल य बड़ गरमी छै दु दिन से ऐम्हरो गर्मी छै बर्षा तऽ भेल ने लेकिन गर्मी बड जा
ह चलू ठीक छै करब तहन फेर
कथी के सब्जी बनले हे